ह त ठीक छै।
बस नीके छियै, अहाँ अपन कहू।
हमहुँ नीके छियै।
हू तो आजके नाम आज केना केना याद कर लेलियै।
हमे सोचलियै कि ई कर ले छियै फोन अहन। नहि करै छियै तऽ हम सोचे देखै छियै एहिमे हमर सभ की कने छै। की करले छै, कहाँ छै, तऽ सोचलियै।
हँ, हँ। अहाँ खाली हमरा भुलाबै छियै, ने हम बच्चा छिये कि। जे हमरा भुलबै छियै आँय। अहाँ एतेक एतेक दिनमे जे हमरा याद करबै सखी तऽ केना काज चलत से कहियौ तऽ।
नहि सखी याद तऽ करै छियै।
अच्छा सुनूने सखी एकटा गप कहै छी हम अहाँकेँ अहाँ अहाँ केलियै हे फोनऽ तखन हम अहाँकेँ ई कष्ट दै छै से कहै छलहुँ कि अहाँकेँ फुर्सत अछि की।
हँ हमर पुरसत होइ छै बोलू नऽ
ह, हम कहे छलहुँ कि चलियौ ने एकटा फिलि्म लागल छै हॉलमे। त धुरन्धर अहाँ देखै लए चलबै की? हैं। चलबै ने आ बच्चा सभ लागल छै, ओहि सखी
लागल छै, हमरा नहि पता रहे बहिन।
हँ, नहि नहि लागल छै, से तऽ हम अहाँके पूछैत छियै नहि तऽ कब लागत तऽ ओ तऽ कतहु। हमरा पता रहै छै। हमर मालिक सभ देख के एलखिन ह तऽ ओ कहे छलथिन कि मूवी छै, बहुत सुन्दर मूवी छै। एकरा मे कनिक राजनीति के बारेमे
बतबै छै ओ तऽ चलू ने तऽ देख लेबै तऽ बढ़िआँ रहतै घूमो ल बड्डिन भै गेल
बच्चा सब भी देख सकै छै कि कोनो ओहन मूवी नहि छै कनिक गाली ग्लाज तऽ छै काहेकि देखियौ हँ हँ देखियौ कहै कि देख पाकिस्तान आ हिन्दुस्तान के छै जे मूवी तऽ ओकरामे तऽ कनि मने तऽ रहबै कर जानबे करै छी
हँ ई बात तऽ कहले हँ
हँ तऽ वही कहै छलहुँ कि जे अहाँ हम चले छी संग मे मालिक सबके तो टाइम नहिये भेट र मालिक त ह हमर मालिक तऽ आबि गेलखिन थोड़ी जेथिन हम कहलियै कि किया नहि हमरा ले किच्छो छी त कहलखिन कि तोरा च हँ कहै छथिन जानै छियै चलब चलब सखी नहि जानै छियै सखी की कहै छथिन
य मालिक सब रोज रोज कह दे
हमर हमर मालिक दऽ कऽ आबि गेलखिन ओ अपन अ साथी सब संगे आ साथी के उ बीबी संगे गेल रहथिन अपन घर तऽ ओ उम्हर पैग पैग छै ने हॉल से सब बुझलहुँ तऽ ओ ओत के जे हॉल सब रहे छै ने सखी से खूब सुन्दर हॉल छै बड़ा शहर छै बड़ा शहर के तऽ जानबे करै छियै कि की गप्प होइ छै त उ ओतय से हँ तऽ ओ ओतय से देख कऽ आबि गेल खिन हम नहि गेल रहिए बच्चा सब चलते बच्चा के छले टेस्ट ओ समय
हँ ई बात तऽ कह सी बोललियै अहाँ
हम नहि गेलियै रति अपन ससुरार तऽ ई वही गेल रहथिन तऽ देख के एलथिन तऽ कहलखिन क चार घंटा के मूवी छै लेकिन बढ़ सुंदर मूवी छै जानै छियै एको मिनट नहि लागत कि हम किया एतय बैसल छी आब छोड़ दै छी आब उठ जाइ छी एहन नइ लागत
ह नहि बढ़िआँ तऽ चलू ने देख लियब मूडो फ्रेश भए जेतै हमरा सभके घूम फिर ले ले ले छियै अच्छा रहतै
हँ आ नहि कहै छलहु कि चलू आ ओते में छै एकटा पार्क छै नहि हेतै तऽ बारह साढ़े बारह बजेके एकटा दिखबै छै ई टाइमिंग
ठीक छै हँ तऽ ओ बारह साढ़े बारह बजे टिकट कटा लै छी कल के आ फिर हँ आ ओ ओतयसँ निकल कऽ पन्द्रह बीस मिनट के रास्ता पर पार्को छै तऽ सोचै छियै कि बच्चा सबके नइ हेतै ने तऽ कनि पार्को घुमा दुुमा कऽ आ ले आऐब आ हमरा कनि मार्केटो के काज छै सो अगर समय भेटत हँ
ई अहाँके बोल नहि भूल गेलियै रहै हमे एकटा दोकान देखलहुँ रहए बड्ड सुन्दर बड्ड सस्ता सामान दै छै वहाँ
अच्छा कतऽ छै से मतलब जतऽ से ले छियै ओतऽ से दूर छै कि
ओतय से दूर नइ छै ओतऽ से पासे छै
अच्छा की नाम छै दुकान केँ
दुकान के नाम तऽ हमे नइ जानै छियै मगर दुकान वला जे छै नाय ओकर बोली स्वभाव हमरा नीक लागलै ओ जहाँसँ लै छियै ने वहाँके बढ़िआँ लगलै हमर वहाँके स्वभाव से खातिर कहलौं किन बड्ड सुन्दर ई से लगले हमे कहलियै ने ओकरा सामान हमरा चाही बढ़ियां बढ़ियां त कहले की तऽ हमरा खाली कऽ दि अहाँ हमे दे देब जितना हमे कहलियै होत ना पाइके बारे और बोला ठीक, खास छै आ बढ़िआँ बढ़िआँ समानो दैत रहै जानै छै बहुत नहायके चूड़ी हम जे लेलियै ने जो हमे हमे खुद खरीदले है डेढ़ डेढ़ सए टाकामे
अच्छा
पता छौ हमरा साठे रुपआ मे किनलियै एहिना कर
आ कहियो तऽ मतलब डेढ़गुना दाम ले छै बाप रे
आब हमे कहलियै जे बड सुन्दर। छै बड सुन्दर दुकान वाला छै आदमी के बोलियो सब। तेए न आदमी जाइ छै।
हँ देखियौ दू पैसा बचाबे लेल आ कनि सही बात छै स्वभावोके दखऽ कऽ जाइ छै कतहो तऽ आइ ठीक छै ने सखी सुनू ने हमरा तअ लहठी लेबे के छै। से अहाँ अगर कहै छियै तऽ चलबै उठाम।
हँ चलब न अहाँ एकबार कहब मतलब ई कर लेबै नहि तऽ। चलू तऽ अोकर दूटा जगह दू। छै समझलियै अह ओकरा दू चार जगह फोन छै ने ओर ओ ओकरामे। सुन्दर सुन्दर चीजो मिलै रहै कनि रहै सब चीज रहै। घरमे जितना भी मेकअप के सामान रहे छै कॉस्मेटिक यार। सब बेचै छै।
देखियौ कॉस्मेटिक सब के सामान तऽ कनि हम कमो खरीदयै छियै लेकिन देखियौ चूड़ी लह ठीई सब जे रहै छै से तो हमर विक। बिकबे करै छै आ जानै छियै ई बेर जे हम बट सावित्री पूजा मे लेलहु। से एकोटा नहि बिकल छै सब ओ ओहने रखल अछि।
नहि तऽ एक बार हमर बात। तऽ मानू अहाँ एक बार जायउ अहाँ।
अच्छा ठीक छै सखी हम देखै छियै आइ के। आइके प्रोग्राम तऽ छै कनिक देखियौ अगर मालिकके टाइम भेटैत छै। छै तऽ मालिक संगे निकलबै तनी मार्केट।
के में छै बहिन कोनो दूर नहि छै।
अच्छा, ओतय बालाजीसे कतेक दूर छै।
कतेक दूर छै, बस यही अपन सिनेमे घरके पास छथिन चलू ने सिनेमो देख लेब हमरासभ
अच्छा, ठीक छै, अच्छा ठीक छै। अच्छा, तब तऽ देखै छियै।
भगवानजी के राधा कृष्ण जी के फोटो सभ रहो सुंदर सुंदर नग बैठ। बड़ा बड़ा एकदम बढ़ लागले हमरा डेखेमे
ए देखियौ सखी जानै छियै। नहि देखियौ हम कहै छियै एकटा हमर तऽ पार्लरे ने छै, खाली। आ ओ सभमे जे उसब सामान हम राखब तऽ राखोके जगह चाही ने बच्चा सभ छै, छोट छोट कतौ एक्को एक्को जे तोड़ देतै तऽ देखियौ हमर तऽ पूंजी। खतम भए जायत तऽ से हम ओ सभ समान लेल नहि हम सच। सोच छियै खाली हम देखियौ पार्लर के सामान रखे ला सोचै छियै। तऽ कनिक लिपलाइनर लेेे लेब बच्चा सबके छै खाटल ए ई क्रीम पाउडर सभ सभ ले लेबै कनिक सुन्दर सुन्दर रबड़ सभ कलचर सभ ह
मतलब वाहके लहटी आर बड्ड सुंन्दर लागलै और कहै छू कि जो अहाँ बोलले ने जो जहाँ लड़ाई लड़ाए। राति भेलै तोहो लगा रहे छै। जो जहाँ सेट करब कराबके छै, अपनो लिआ
हँ, हँ अए तो हमरा तऽ पूजाके ए जानै छियै हमरा पूजा लेल तऽ लेबे के छै आ कनिक सोचै छियै, कि पीसी सास सभ आबै छथ। ने चाची सबसँ सबसँ छै हँ, तो सभ लेल एकटा लहठी काहेकि हम। सभमे तऽ लाहैए चलै छै, ने ज्यादा
देख बहिन तू चार दुकान घुमबै न देखबै ने तऽ अपने सुन। सुन्दर मिलत एके दुकानके पकड़के रहब तऽ नइ होइ छै, ओकरा
एकतेसे हम हमरा नहि छल ओतना बुझल से तऽ हम अहाँकेँ सङ्ग जाइत छै कि अहाँ एतय छै।
और जान छीए और हमर घरके बगलोमे। बहिन हमरा घरके बगलोमे बगल तऽ नहि छलै लेकिन। हमरा घर के उम्हर रोड मे बी नया खुललकैह ना ओहो बढ़िया बढ़िया सामान दय छै मगर वहाँ उम्हर ते नहि गेलियै मगर देखले छियै अभी नय फूल ले ह न लेकिन उम्हर कल गेलियै ने वह बड़ सुंदर हमर रह से से सोचलियै रह अहाँके बोलबै तऽ भले अहाँ ई करलियै न तऽ हमरा याद भए गेलै
नइ तऽ ठीक छै सखी एक काज करू नइ तऽ ठीक छै अहूँ समय निकालू हम देखै छि आइ नइ तऽ कैल दुपहरे मे लेकिन निकैल सकै छी सखी जानै छी
कोनो बात नहि छै कहि दियौ ने खाली कहबौ पाँच दस मिन तऽ हमरा हमरा पाँचो मिनट नहि लगतै
अच्छा सुनू ने तऽ कोशिश करै छी कि नहि हेतै ने तऽ हम दसे बजे घरसँ निकलब
हँ कोनो बात नइ
मालिक संग हम दसे बजे निकलब देखियौ उ सब भी दुकान खुल जाइ छै दस बजे लेल
हँ दस बजे हम हमँ तऽ काल्हे दसे बजे रहल लियए रह साढ़े दस बजे
हँ ठीक छै तऽ ई काज करैत छी कि कल हम दस बजे लेल घर से निकल जाइत छी आ तखन दू घण टा मे काज कर लेब आ फिर जे होतै से जा कऽ आ फिलिम उलिम देख कऽ मतलब कल दिन धरके प्रोग्राम राखै छी तब अहींके संग हम
ठीक छलै आब अहाँ देख लियौ बच्चा सभके बात
बच्चा सबके अहाँके घर मे हम छोड़ देब दुनू बेटी के हँ त चारो बच्चा रहैत अहाँ संग मे तऽ ओ सब खेलते कूदते रहत आ हम सब जाकऽ जल्दी स उम्हर से सब तऽ समान ल कऽ अहाँके घर मे रख देब आ तखन फेर हमसभ निकल जायब आ फिर जब लौटे लागब उधर से सब काज टा क क आ घूम फिर क तब अहाँके घरसँ लऽ कऽ आ चल आयब हम
हँ तऽ जायब तऽ हमरा फोन करूँ तऽ हमहूँ सभ सभटा सब काज कर लेब हमरा बता लेकिन बहिन बढ़िआँ समान रहै
सुनियो ने सखी अहाँ डन रखू ठीक छै हम अहाँके ई नहि कहै छी छि अहाँ डने रखू कियाकि आब हमरा लगमे भी छै नहि टाइम ठीक छै ने हँ ठीक छै बात